नय
जी नमस्कार आर बताइय कि हाल छै
हमर तऽ नीके छै अपने की हाल छै
ई हमरो सब नीक छै अहाँके खाना खा रहल छी कि
हँ हम खाना खा लेले छी अपने खाना खा लेले छी
जी हमो खाना खा लेले छी आज के खाना बड़ा निक लागै छै हमरा कि नीक बोलल रहै छै
हँ नीक बन रहल छै दूध रोटी आ भुजिया खाय ले छै
ओहो आहा बड़ अहां तऽ बड़ रोटी भुजिया खाइ छी ने
हँ अपने तऽ पनीरे चावल खाइ छी
नय तऽ हम कहा आज पनीर चावल खाय छी हम त खाय छी भात नमक आ प्याज ज अथी आ तेल सनै छी
अछ इतना नय
अहाँके कोन बोलबै देने छै केतना पनीर के केतना बोलत पात प र
हँ ओ तऽ होइए जाइ छै अपने बारा अथी करै छी ने
हँ ख सुन्द ल लागबै कर हम करै छी तमे हमर की गलती छै अहाँ सोचल बताउ
हं ओ तऽ ह ले छै
अहाँके तबियत सब नीक छै
हँ हमर तबियत सब नीक छै अपनेके तबियत सब नीक छै
जी हमर सब तो बर निके छै आहा के खाना पीना भ गेल छै कथी कथि खएले छीयै अहाँ
हम तऽ अ रो टी दूध आ भुजिया खायले छी
ओ नीक लागै छै अहाँके रोटी दूध भुजिया
हँ नीके लगै छै अब अपने के नीक नय लगै छै दूध हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो